आओर बतैए न अहाँके की करै छियै
अहाँके खाना खा के थोड़ा बैठल छी
ओ आओर बता तऽ यहाँ के हाल चाल कैसन छै
यहाँ के तऽ हाल चाल ठीक छै अहाँके बताबै छी ने की करै छी
हँ हम अहाँ से बात करै छी हमरो हाल चाल सब ठीक छै आओर बताइेए न अहाँ के मौ अहांके ओड़ी के मौसम कैसन छै
यहाँ तऽ मौसम थोड़ा बारिश वाला होइ छै अहाँके बताबे छी ने कैसन मौसम छै
हँ एनाहु मौसम काफी ठंडा छै बारिश बारिश ले का मौसम बनले छीय कभी भी बारिश हो सकै छै हो सकैत छी लाग त हय होते रात के अहाँ आओर बतैैए न अहाँ के ओरी अहाँ के ओरी भी मेघ गरले है का मेघौनी लगेले है का अहाँ के ओरी
की बोलैछी फिर से बोली
अहाँके ओरी भी मे मेघौनी लगैयले हय का
हँ अहाँके यहाँ के भी ओड़ी मेघौनी लगैले हइ
ओए तऽ सोचू कि इधर भी तऽ अहाँ से ज्यादे दूर तोड़े नहि छियै
हँ हँ बहुत अमीर छियै ने अहाँके घर
अहाँके बतै न अहाँके खाना पीना भऽ गेलै
यहाँ के तऽ खाना पीना हो गेलै अहाँ के बताबै छी हो गेले खाना पीना
हँ हमरो खाना पीना भऽ गेले आहाँके बतै आ खाना पीना कथी कथि भेलै
खैने छै चिकेन खैने छी मटन खैने छी आ पनीर नान खैने छी आ कथि भण्टा लो ईसभ खुएने छी
बाह अहाँके तऽ हँ हमहुँ खैली हँ हमु खइले छियैआज खले छी दाल चावल फेर करैला के रस वाला करैला के के कच्चा आम के सब्जी बड़ा नीक लागे छै फेर सलाद खााय ले छी या चार खैले छियै बहुत अच्छा खाना लागे छै आज के और बतै न अहाँके खानामे सबसे प्रिय सबसे नीक खाना कोन भेल भेए गेलै
यहाँ के तो नीक लागे छी मटन बिरियानी अच्छा नीक बड़ा नीक लागे छै अहाँके बताबै छी कोन सा खाना नीक लगै छै
हँ हमरो नीक लगै छै चिकेन बिरियानी आ फेर सलाद आ फेर चटनी चटनिया ने उ मार मिरचा वाला चटनी बड़ा निक लगे छै ओमें सिरका डालल रहे छै ते खटा खटा लागे छै छतीआ बिरयानी मे ओ मिला के बड़ा नीक लागे छै खाय मे हमर उहे सबस जादा पसन्द छै ओकरा बाद मे हमरा पसन्द छै दू नम्बर पर हमरा पसन्द छै पिज्जा पसन्द छै बड़ा नीक लागे छै पिज्जो अहा के पिज्जा कैसन लागे छै
अरे पिज्जा खाय छी लेकिन उतना अच्छा हमको न लागे छै काहि उ मीठा लागै छै
से न खाइ होबै पिज्जा मीठा न लागै छै
काहेकि गाव हँ हँ हँ तीखा लागै छी ने ओसभ तऽ मीठा लागै छी काहे कि ई गांव से छिय ने तऽ इहाँ नॉर्मल
हँ अहाँके अहाँके पिज्जा खाय के छै ने तऽ चल जाउ पकड़ीदयाल आ बकड़ी दा या ल मे तिहारियो से नीक पिज्जा मिलै छै बड़ा नीक पिज्जा मिलै छै अहां के का बताउ बहुत नीक पिज्जा मिलै छै
पेट्रोल पम्प से आगे छी न अरे ओहिमे खाय छी ओहिमे ओहिमे खाय छी तऽ
तऽ बड़ा नीक लगे छै ओहिमे मीठ कहाँ लागै छै हम तऽ महगा अहाँके कितना बला खाइ छी कितना टकावला अहाँके खाय छी
इहाँगे तऽ ख‌इनि छी आ दूोकी ढाइ सौ वाला स
न तऽ ओ अच्छा ओ नीक ना लागै छै जा हय सस्ता बला चार सौ बला अहाँ के खबै न चार सौ कुछ टका बला तऽ उ बारह उ बड़ा नीक लागै छै बड़ा
अरे तऽ हमको का पता का पता छी से ब अच्छा लागै छै कि खराब
हँ अहाँके तऽ पहिलहिए खै ले छी ने
हँ तऽ हमको तो लागै छी कि से ई कितना के भी पिज्जा मतलब अच्छा रहै छै तऽ हम को का पता छी उ खराब देवे छी इतना के पिज्जा
हँ अहाँके पहिले ओहो आ बढ़ाइयो बला अढ़ाइयो स टाका वाला खबै ने अहा के तऽ उहो बड़ा नीक लागै छै बहुत अच्छा से बनाबै छै ओकर पतोहियाबनाबै छै
पतोहिए हुनकर बनाबै छै
दिन छत पे गय छै तऽ देखे छीयै ओ पतोहिेया बनाब रहै छै हमरा के भेजे छै बूढ़वा बुरहु बाबा तऽ हम गए त उनकर पतोहिया बनाबै छै
कथि कथि कथि कथि बनाबै छै उहाँ
हुनकर पतोहिेये बनाबै छै पिज्जा बनाबै छै बर्गर बनाबै छै सैंडविज बनाबै छै आरो बहुत कुछ बनाबै छै उनकर पतोहिेयेके देख के हमरा मोन मे लालच लड्डू
उनकर पतोहिया के देख के लडू फुटै छै कि पीज्जा
न उनकर उनकर पिजवा बनाबे के तरीका के देख के लड्डू फूटे छै इतना नीक पिज्जा बनाबे छै उनक हाथ में जादू छै हम बुढ़हु बाबा के कहै छै आ के क अहाँके पतोहिए बड़ा नीक पीजा बनाबै छै और बताबै छै ने अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसन चल छै
अहाकेँ तऽ बड़ा नीक इहाँ के तऽ बड़ा नीक चीज हइ छै
अच्छा अहाँके अहाँके ऐसे कोन से कक्षा मे पढ़ै छै
नहि इथन प छिय अहाँके बताबै छी ने कोन
ह हम टुवेल्थ कक्षा मे प
कोन सब्जेक्ट चलाै छै हेलो
अहाकेँ नीक विषय कोन से लागै छै ह अहाँके सबसे नीक विषय कोन से लागै छै
हेलो काहे ने बोलै छी काहे ने बोलै छी
हम बोलै छी अहाँके नेटवर्क प्रॉब्लम छी अहाँके हम बोललियै ह कि अहाँके विषय मे सबसे नीक विषय सबसे प्रिय विषय अहाँके कोन से लगै छै
यहाँके लागै छी हिन्दी लागै छी इंगलिश लागै छी आओर साइंस लागै छी ज्यादा नीक बड़ा नीक लागै छी अहाँके बताबै छी ने
हँ हमरा तऽ खाली विज्ञाने नीक लागै छै आओरो कोनो विषय ने वि विज्ञान और अंग्रेजी बड़ा नीक लागै छै काहे की इहे सबके आज के आधुनिक युग में जरूरत
हिन्दीमे विज्ञान क कहै छी गणित कते ने कहै छी
हिन्दी मे विज्ञान को विज्ञाने कहै छियै आ इंगलिश मे साइंस कहै छी इह
अच्छा
आ मैथ के कहै छी गणित
अच्छा मैथ कहै छी गाणित कहेका लागै छै ने ओ बोलै छैियै ने अहाँके तो ऐसा लागै छै उसको बोलै छै हिन्दी मे गण
न न हमक न अ मिेेस्टेक
अहाँके के गछ क कितना रुपे मिलैत छै छ
यनि के बलायक मे तऽ गैस मिलै छै अढ़ाई सए रूपए अढ़ाइ सए रूपए टाका प्य एक केजी गैस मिलै एक लीटर हँ एक एक किलो मिले छै बड़ा महंगा भऽ गेल
अहाँके थोड़ा मतलब मिस्टेक होइ छै ने एक लि न देबे छै एक लीटर पानी मे जोरइ
हँ हँ एक एक एक एक किलो दैइ छै
हँ ठीक देबै छीय ना
हँ ठीक देब बर मने ठीक कैसे देबै छै अढ़ाई सो रुपे किलो ठीक कैसे देबे छै
हँ आउ बोलै छी
और तऽ हम का बोले छी अहाँ के ते अहाँ के त चालू पुर्जा हेले छी ओर बतैयै न अहाँके अहाँके बागवानी में कोन कोन से पेड़ पौधा लगइले छी
लगले छी कठहल लगले छीयै आम लगले छीय लीची लगले छियै आ निंबू लगले छियै य सब्जी मे लगले छी कि की हय ने भंटा लगले छियै कोभी लगले छी मिर्ची लगले छी टमाटर लगले छियै इहे सब अहाँके बताबै छी
हँ हमहु लगेले छियै आम मे लगले छियै बम्बई आम लगले छियै फेर जर्दा आम लगले छीयै फेर अहाँ से बता दू क बीजू क आम लगले छियै फेर दडालमा आम लगले छियै मालदेव आम लगले छीयै किशनभोग आम लगले छियै फेर सिपिया आम लगले छियै फेर अहाँ से बता दू दस सहरिया आम लगले छियै फेर फेर आम लगेले छिये अहाँ से बता दू कि बहुत कयले छी नाम बहुत हय भथुआवा आम लगेले छियै चटुआवा आम लग
बथुआवा आम हँ हँ ओ खाय छियै हम
चौदहवा आम लगएले छी फेर हम कटहल कटहल लगएले छियै पपीता लगएल छियै अंजीर लगएले छियै फेर हम लगएले छियै केला दूगो लगएले छी बारा पेड़ लगएले छियै हमरा तऽ गर्मी मे
अहाँके सब खाय छियै अहाँके सब खाय छियै ई सब सही के रोपै छियै कि सप ना मे रोपय छियै
सकय छियै पूरा हमर दूरा आम से भर गेल छियै लात धरे के जगह न छै
ए यहाँ के कॉल रखे के बाद अपने कॉल करय छी ठीक है उसके बाद करय छी काहे कि यहाँ के बतियाके हँ बोले छी
एगो हमर हथिन उहै आयल रहलै ह छोट छोटे हथिन तऽ मने उनकर अगुआ आयल छै ने तऽ अगुआवा सबके चानी पर कौुआवा ऊपर से हग दैय छै एतना आम के पेड़ लगेले छी
अहाके
लात धरे के जगह न है कौआवा सब पच पच टकला पर हग दै छै तऽ अगुआवा
हींहींहीं
हीं हीं का करबै इहे तऽ हाल हइ
अहाँके अहाँके जब फोन रखे छी ने तऽ हम अपने फोन कऽ के कहे छी फोन लगाय के जे खायेगी ए मम्मी छियैये ने भाय से बतियाई छै तयके बाद दस मिनट हँ समझि गेल छीयै ह अहाँके भी
हँ ठीक छियै धन्यवाद नमस्कार
ठीक छै धन्यवाद नमस्कार दस मिनट बाद करय छी